एक जे अपन सब जाइयौ तऽ हमरा जया के चिन्हैत रहियौ तऽ ओ हमरा कहलकै सबसँ मतलब चिन्हाबै छलौ तोरा सबके नाम कहने रहियै सब बदमाश बच्चा सब छै क्लास के ई सब आओर किछु किछु जे सब नहि नहि तू सब तेज छी आ बदमाशो छी कनि क्लास के तूं मोनिटर छलहि तु सायद ओहि टाइम पर तऽ फेर सैहै सब किछ किछ कहलकयि आ ओइके बाद हमरा सबसे पहिले ओ की कहने रहै पता छौ आइ क्लासके सभसँ सुन्दर लड़की नहि आयल छै हम कहलियै के छै कहै छै हमर दोस्त छै शीतल दऽ कहने रहै हमरा हम कहलियै अच्छा शीतल दऽ कहने छलै हमरा
के शीतल
तूं नहि चिन्है छिन्हि
नहि
ओहै जे तोहर एक्स गर्ल फ्रेंड छलौ
के हम नहि चिन्हैय छियै
आब तोहूँ किछु बाजही इक्वल कन्ट्रीब्यूशन चाही बातमे
ओ शीतलके हम नहि चिन्है छियै हम बता दिअ हमरा के छलै शीतल
अच्छा ठीक छौ तऽ ओ छलै अपन क्लासमे एगो ओकरा सबसँ सुन्दर लड़की जया कहने रहय तू बता किछु क्लासके बारेमे
हम फर्स्ट डे के बतैयौ हम एकदम छोट छलियै पहिला दिन हमरा बाबा हाथ पकड़ि कऽ जबरदस्ती स्कुल मे भेज देने छलय हम खूब कानै छलियै कानैत कानैत क्लास खतम भऽ गेलै स्कुल हम वापस घर आइब गेलयै।
आहो हम पहिल दिन आयल छलियै तब बता
तोहर पहिल दिन कै नहि याद छौलेकिन तोहराससँ हमर पहिला पहिल इंट्रोडक्शन च छलए जे हम तोहरा बोर्डपर नाम लिखने छलियौ नाम तोराँ सेहो पूछि कऽ त कह छल हम शान रख दे न चुप रहंगे त हमोल हँु मि द देंगेर बाद मिटा दे
बाह रे तू हमर मतलब जा क भााय नामो लिख देली पहिले दिन मे
त तू हैं तब पहिल दिन नहि आब फर्स्ट दिन तोरा सबस इंटेक्शन लेबौ।
अच्छा वए चलो फर्स्ट इंटरैक्शन हमरा सगे
हँ हँ
अच्छा आओर आओर किछु बता
आओर की बतैयौ ओकर बाद तोर बहुत सारा फैन फॉलोइंग भेट गेलौ इुल क्लासमे
फेन फलांइग किए भेल छलै आ हम ककरो भऽ गेलियै फेन के हमरा फॉलोइंग करऽ लागलै से भेल छल तऽ ओ सब भऽ गेल छले आ जेकि हमर लागे छले कि आँखि पर पट कुी बानहल छलै हुनका एह हम पता बच्चा छलियै ओहि टाइम पर तऽ बचकान हरकत के लिए आख पर पट्टी बन्धा गेल छलै बच्चा छलियै तऽ बचकान हरकत भऽ गेलै
ई बढ़िआँ छै सही टेम्पल समझमे आबि गेलहु
हँ तऽ ओहन केहन हम काम सभ केलियै बताही इसकुल जाइते वायरल भऽ गेल छलियै
एर त मस दस बरले ने
ह्म्म हँ नहि नहि एथेमे भेलै इसभ तब ने स्कूल जाते बताही जे शुभम स ऊपर स हँ एथ मे छलै नाइनसँ हटले
अछि
ओ इएह छौ जे समर वैकेशन ठके होयवला छलै आ लास्ट दिन हम शुभम सर हमसभ स्पेशली बजेने रहौ
हँ हँ
आ रूम मे जााक बेज्जत क आ को त आप तऽ हमको ऐ ऐसी न लगतीी ज ये सब करांगी सुभहम के क्यो मार नहि रहिते
हँ निचा बला क्लास म न जे ओकर बाद हमरो पहिले तऽ हमरे बजेने छलखिन फेर हम फेरलखिन सब फेर जिो वैष्णवी को भेज देना
हँ तऽ तोरा हम कहने रहियौ कि भाय तू क्य हुआ क त तू हमरा किछ किछ कहने रही तू नॉर्मल रहना ये वो
हँ हम त हम किछु चीज बात घुमेने छलियै इ सँब कहहि दिहीन
हँ कि लेकिन ओ छोड़ा तऽ मारि देने रही
ककरा सँ मारि भेल छलमे पता नहि
हमरा याद यऽ ने ओहि टाइम पर नहि ओहि टाइम पर याद हम पढ़ै छलियै तऽ की कहे छै एक के सी सरले एकस सी सर ल ओतऽसँ बी एस चौधरी लग पढ़ैत रहिय ओते स रोज पब्लिक के एगो छौड़ा हमरा निखिल जे भेटल छले
अच्छा निखिल ओ जे हां हां बुझ गेलये हाँ ओ उमहर की कहेछै एम पी रोक दिसन उमहरे हाँ उमहरे जे आरएसएसक शाखा लगाई छै
हां तऽ ओहिमे पता छौ की कहे छै ओहिमे ओ हमरा हमरा पीछे पड़ि गेल छलौ तऽ हम ओकरा कहि देलियै जे नइ एहन बात नहि छै हमको कोई पसन्द है इकुल एहन बात कहि देलियै हवे ले एते कहिते ओ की केलकौ हां पता लगा लेलकौ शुभम के आ ओकरा ढूनि देलकौ स्कुल अबे खा
ओ ह इस इस बो देबात हो
तोहूँ किछु बाजही ने एतै कम किया बाजि रहल छही
कहानी सुनै मे मजा आबै छै ई सब ई सब वापस रिकॉल करेमे मजा आबि रहल छै अच्छा
मजा तऽ आबै छै हम तऽ डरसो प्राण हमर निकलल छलौ कि कंचन सर छलौ तऽ कंचन सर कहे छै कि जे नहि नहि ई लड़की ऐसा कुछ नहि कर सकती है कुछ गलत फहमी है आपको आ हमरा तऽ होइ छले जे कही हमर पप्पा के कहि देलकौ भगेलौ हमरा इसकुल से नाम ताम कटेल जेतै
हमरा बजाय क शुभम से पहिले ककर ककरो भेजने छलौ काहिल सीरियरेमे आ भेजने छलखुन हमरा त हमरा से पुछलखिन क्या हुआ बताईये एक बार त ऊ कहलकई के कुछ ऐसे ऐसे बैष्वी बोला हुआ है क्लासमे हम कहलियाई क्या हमरा तऽ बुझले छलै ओना ओ ओ कहलकई जे उसी बारे में कुछ सर बात करेे थे तऽ यही दुआरे हम कहलियाई सर मतलब क्लासमे छलखिन सीनियर ग़म उहे अंदर बाजेलखिन फेर गेट सटेलखिन ओकरबाद पुछलखिन बता त सच सच बता हम नहि बजबौ जे तू बजलही ह बता सच सच केना की भेल छलै तऽ हमरा तऽ क्रिकेट खेले छलीयै ओहि टाइम में मस्त बाद के घुमेलियई जेना नहि नहि ई ऐना ई सरो पर सरो कहलखीन ठीक छै से बढ़िआ ने वैष्णवी घी छौ वैष्णवी भोजन कर ठीक छै फेर अंदर गेलियाउ तोरा बतेलियौ की ऐना ऐना जाहिये डरिये नहि सब के लगाई येह सच छै ब
सही कहलहि लेकिन ई सब बात एट क्लासमे कतबी गो रहियै अपना सब की सब भऽ गेलै
नाइंथ हमर सबके बर्बाद भ गेल कोविड के कारण
मजा अबीतै सहीमे स्कुल बहुत स्कुलमे आधासे जादा टाइम त नाइंथ पूरा खाइए गेलै ओ
टेथ लगभग खाये गेलै
टेन्थो के ह खाए गेलै लेकिन तखनो टेंथ मे जे तोहर सबके खूब मेमोरेबल भेलै सर ऊ इंगलिश वाला सर के कारण ट्यूशन जे तू सब ज्वाइन टेनमे प्रिया मैम प्रिया जी आवाज आ रही है
बे प्रीया बेटा आवाज आ रही है
हां ओ दि एती हां ओकर नामें बिसरी गेल
ओइम त अलगे से टेंथ में द रहलियें चुतियापा भेल छलै साला इ मनमोहन सब तोरा हां हमर त मनमोहन सब के कारण
आ मनमोहनम तऽ बापरेबा क्लास के अजय देवगन
हां अरे क हे हमरा एखनो कहै छै एखन जे छै न से एखन गेल छलै पटने एग्जाम दै लऽ त हम पटने मे छलै हमरे रूम पर छलै त हमर रूममेट भैया के सामने एनहि बात चलि रहल छलै तऽ की कहै छै क्या बताये उ कि जोथि नेसको फेमस हम सर पेहेल उसको कोइ जानता नहीं था शीतल शीतलक बारेमे अच्छा त एहन बतबै छलिये भेयाक ओ जे लड़की छलै क्लासमे ओकरा फेमस हम केलियै ओकरा केऊ चिन्है नहि छलै ईसभ अपन बरा बराई कराई चलाई हमहु हां हां कही देलीये सही बात अई इहै फेमस केलकई
सही लेकिन ई बात छलै ओ सभ शान्त रहै वालीमे छलै शान्ते रहै छलै
ओकरा ओकरा हम पसन्द करै छीयई ओइ से पहिने हम चिनहै नहि छलिये शीतलके छियै
ओ मनमोहन के कारण ओ
हाँ हाँ ह शीतल स फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन केना भेल छलै पता छौ फिस्ट टाइम इंटरैक्शन जेना तोरा जे भेल छलौ बोड पर नाम लिखेले कतलसँ फैल छलै जे शुभम सर किछु शायद होमवर्क बनब लेल देने छलखिन त ओ बनेने नै छलै तऽ सर बाहर ठार कय देने छलै क्लास के बाहर हमरा शुभम जाओ सबसे पूछना ई कल्पना के आ लागग आ सन्दर भेलर दर गै बाहर ओहि दिन हमरा पहिला बेर ओकरासँ इन्ट्रेक्शन भेल छलै जे ओकरासँ पुछने छलियै जे बनाकऽ अनतै कि नई अनतौ कहलकइ हम बना कर अनबई तो वो कहलकइ ठीक जाउ अनबैइ
ओ सब ओ सब तते शान्त रहै छले जे ओकरा सके बाद मिल लेकिन हमरा सब ज्यादा चुने लागल रहय तखन फेर लेकिन ओ वायरल भेले एक एग्जाम मे तोरा दुनू के बीच में सीट परि गेल कल्ला ने सूतलके
हमर मर मोह द हो छै
मनमोहन छलै आ शीतल छलै आ
नई नई बीच मे बीच मे हम छलियै पीछा शीतल छलै आगे हमर बड़
लेकिन देखही इक्जामो के सीट मे तू बीच मे छलही हमेशा तू बीच छलही जी रियलो में हु हा
आरे बादो म फेर मस्त भेलै ने बाद मे ए ए शुभम स एलखिन मनमोहनक के सीट हमरा आगे स उठा क शीतल के पीछे कऽ देलखिन ओहि हिसाब से हमर पीछे शीतल आ शीतल के पीछे मनमोहन
वाह देखी मतलब कोइ इन्सिडेन्ट त सहीए होइ छै
ओएहे स मनमोहन ओतै से की भेल छलै जे वो माधव स छलै ने मौगिआहा टाइप जे छलै
हं ओ माधव के पसन्द छलै ने शीतल के
सुपधान मौगी जका बाजै छलै वहै अ ओकरे गार्डिंग छलै रील बनवै छैय
रील बनबै छै खूब पता नई रील बनै छै किछु ने किछु के हमेशा
ई की कहै छै ओह मधर शरीर में गाड़ी जीके जीएस के एग्जाम छलै मनमोहन के किछु नहि आबे छलै ओहि शीतल की गेल तऽ शीतल कहलकै दिखाओ न हमको गजबे छोड़ा रहे है तऽ ओ कहे छाई लाओ न हम लिख लेंगे ओ शीतल कॉपीओकर खोल क देखा देलकै ओहा ओ पूरा छोईर देलकै ओह स मनमोहन प्यार क लेलकै
वाह ठीक छै भाय तऽ मजा एलहु स्कूल के बारे मे बात कक टाइम भऽ गेल आब राखै छियौ
अच्छा ठीक छै
फेरसँ हम करबो दोस्ती टॉपिक पर ठीक राखै छी